हेलो
हँ
जी ठीक छी हाल समाचार ठीक य?
हँ पहिले से आराम छैय। कहियौ।
खेनाइ पिनाइ सब भऽ गेल?
बस खााय ल बैसल छी।
की सब बनल छला ह?
हूं बनल रहै अहाँके पनीर मटरके भुर्जी। अब रोटी।
अपने बनेने छलहुँ हँं कि फैमिली छथि संगमे?
फैमिली रहैया।
ह गाम नहि गेल छलहुँ?
गेल रहव गाँव।
तहन आमसभ कटहरसभ लीचीसभ फड़ल छला कि नहि?
नहि
अच्छा, एहि बेर नहि फड़ल छल ह। हँ, तहिना आओर धिया-पुता सभ कऽ गो।
दूगो
ई सभ पढ़ै छै तऽ धियापुता सभ
आठमीमे यै लड़का लड़की
अच्छा तहन आओर सभ कहियौ तब मैथिली भाषा सभ सिखबै छियै ने धियापुताकेँ
हमरा घरमे सभ मैथिलीए बाजै छै, चाहे बिहारमे रहियै कि बम्बइमे
नीक छै, अपन संस्कार सिखेबाक चाही बच्चाकेँ अपन भाषा जेहन बाजै छै तेहन नीक अपन कल्चरके तहन खेतीबाड़ी सभ चलै छै गाँवमे
हँ तनि मनी
हँ
विशेषता आब नहि बचलै हँ, जहि सभके विशेष नहि बदले आब तऽ सभ अपना झ सभके तऽ ई भऽ गेल रहै ने जे बाहर कमाओ आओर घरमे खाओ
तऽ जामुनसभ खेलहुँ की नहि? गाम गेल छलहुँ तऽ
नहि, बम्बइएमे आबि कऽ खाय पड़ल जामुन।
अच्छा अच्छा, बढ़िआँ यऽ तहन एखन
ह
अच्छा तहन आओर सभ कहियौ हँ, चलू कमसँ कम खेलहुँ ने। गामके तऽ फल छियै। सालभरि छठिमे गाँव जायब कि नहि?
विचार मे छियै जाइक
हँ किएकि छठि तऽ अपना सभके मशहूर पाबनि छियै, एकदम नीक।
छठि अपना सभके पाबनि छै, ई अपना सभके धरोहर छै। उएह दिन जे छै ने, मिथिलामे जे की कहै छै, ई दिवाली जे छै वएह होइ छै।
हँ, अपना सभके तऽ दिवाली आ छठि सभसँ बड़का मेंन छियै।
हूँ, तऽ अपना बिहारमे दिवालीके ओतेक नहि मानल जाइ छै।
हँ छठि सभसँ महत्वपूर्ण पाबनि छियै।
हँ
हँ तहन तऽ बढ़िआँ यऽ। एहि साल तऽ गाँव जयबाक चाही। चइ छै। हँ, हमहूँ सोचि रहल छियै। एखने तऽ घर बनाकऽ एलहुँ, ढलाई कऽ के। तहन आ सोचि रहल छियै जेबै दिवालीमे।
बनेने हँ
हँ छत ढलाई कऽ के एलहुँ। घर बनल छल, तैयार छल आधा। ढलैइ कऽ के एलहुँ हँ आब जायब घरबास नहि भेल ह मले माछ छलनि ह अपना सभके ताहि दुआरे आब जाब ढलाइ हेतै, आथि गृह प्रवेश करब। दिवालीमे नहि टाइम हेतै तऽ गरमी छुट्टीमे जायब। धियापुता सभकेँ पढ़ै छै तऽ छुट्टी नहि ने रहय छै
अष्ट जामो सभ करै छी अहाँसँ
हँ हँ, करैत छी। एखन तऽ फिलहाल घरके सभ दिक्कत छलै, से भऽ गेल हँ। तहन करब। पोरकाके उपनयन करब। बच्चाके ब्राह्मणके तऽ बुझिते छियै, उपनयन मेन छियै तऽ सोचि रहल छियै जे उपनयन कऽ लेब, जनेऊ बच्चाकेँ।
उपनयन जे करबै तऽ जे छै, की केना भोज करबै अहाँसभ?
दू दिन एक दिन होइत छै जे बसकट्टीमे होइत छै जे अथीमे होइत छै कुमहरममे होय छै
हँ ओना तऽ हमहूँ ब्राहमने छी लेकिन जे छै पुछलहुँ एहि दुआरे कि जहाँ तऽ अहाँके तऽ कम बुझलत अहाँके घर के लोक के बुझल घर मे की सब बात चलैया
नहि नहि एहन कोनो नहि छै हमहूँसभ मैथिलमे बुझैत छियै बाहर रहैत छियै ताहिसँ की संस्कार अपन
अहाँके घरक लोक की बुझैया अहाँके घरमे जे अहाँके जे हसबेंड हायत
सब सब बुझै छथिन ओ उपनयन मूड़न त सब अपना सबके प्रसिद्ध छियै तऽ सब बुझै छथिन हँ - अपन हमरा दूगो ये एगो लड़का ये एगो लड़की ये तऽ स्कुल छोड़िके एलों पढ़इए दुनू हम तऽ किछु नहि घरमे रहैत छियै आा कारियासँ जुड़लहुँ हेँ तऽ कहलियै कनि एहिमे गप्प भऽ जाइत छै अपन मिथिलाञ्चलके लोक सबसँ तऽ कनि एहिमे हाल समाचार बुझि गेलहुँ
बढ़िआँ बात हेबाक चाही ई मिथिलाके जे ई मिथिलाके जे मिथिलाके जे छै रूल बनलै हन जे अपना मैथिलीमे गप करू चाहे बम्बई रहू या दिल्ली
हँ ह अपन भाषा तऽ हरदम क - कतहु भी रहु अपन भाषा बजबाक चाहि
हँ उएह चीज के लेल जे छै बनलै हँ हम तऽ आइे ज्वाइन भेलहुँ हँ
अच्छा तऽ अहाँके के बतेलेथ एहि बारेमे
छलैथ तऽ एकगोटा हमरे बगलके किओ ओ मिथिले के छियह त ओ यूज करै छलखिन हमरा कहलेथ ठीक छै द दिअ एयमे हमरा मिथिला तऽ हम तऽ मिथिला बाजिते छी हमरा लाज थोड़ी होयया मिथिला बाजयमे
अपन भाषामे कोन सलाह अपन भाषा तऽ लोक शौकसँ बजबाक चाही गर्वसँ
हँ ते बाजै छी ओना तऽ हम मुम्बई मे रहै छी महाराष्ट्रन भाषा तऽ जे छै बुझते छियै आइ कलहि जे छै मराठी आओर हिन्दी सब चलै छै
हँ से त छैहे
वएह भषा छी य लोकोकें
हँ हँ बजबाके चाही अपन भाषा कतहु भी रही सभ भाषा सिखबाक चाही अपनो महाराष्ट्र महाराष्ट्रमे रहै छी तऽ ओतुको भाषा बजबाक चाही
चलू नीक लागल अहाँके गप कऽ कऽ
अच्छा आओर तऽ ठीक छै हँ हँ
अहिना जे छै कॉन्टेक्ट मे रहू सब मिथिला कें लोक
तहन तऽ जे छै मिथिलाे तब ने किछु आगू बढ़तै कोग्रेस बढ़तै
अपन बिहार तरक्की करबाक चाही अपना मिथिलाञ्चल मिथिला वासी के किछु तऽ नाम हेबाक चाही ने
गांव मे वोट ओड द छियै कि नहि
नहि एखन तऽ नहि गेलहुँ वोटिंग कार्ड इएह बेर हमर बनबे कयल हन
जायल करू वोटमे
जायब जायब एहिबेरसँ हमरा वोटर आई डी कार्ड नहि छलए हँ हँ जरूर करबै किएक नहि करबै
हँ -
एखन वोटिंग कार्ड नहि ने छलए हमर हसबैंड एहि बेर बना कऽ अनलखिन हन
ओ
तहन जेबै वोट
चलू घर बनेलहुँ अहाँके बहुत खुशीके बात छी
हँ
करू घर मे गृह प्रवेश लिअ घरमे
हँ हँ जायब दिवाली मे छुट्टी हुनका देतनि ने तऽ हम तऽ जायब आ नहि देत तऽ गर्मी छुट्टीमे जायब धियापुता छै तऽ स्कुलक छुट्टी
हँ तऽ अहाँ तऽ एहिमे पुरान छियै तऽ जे छै एहिमे वीडियो डालै छियै की
नहि नहि एहिमे से सब नहि छै एहन
अच्छा खाली गपटा करैत छियै हम तऽ नया छियै आइये ज्वाइन भेलहुँ तऽ हमरा तऽ आइए अहींके कॉल एलऽ
आइये ज्वाइन भेलु हन लेकिन हूँ दू गोटा से गप्प भेल छलाह हें दू तीन गोटा से गप भेल छलनि हें
ओ
तकर बाद फेर हैये अहाँसँ बात भऽ रहल ये तब
चलू बढ़ियाँ बात धिआपुताके मैथिली सिखैयौ
हँ हँ हमर धिया पुता पूरा अहाँ के मैथिलीेये बाजैये स्कूल मे टीचर सब सँ खाली बज जैये हिन्दीमे
हूँ
कि मैथिलीएमे बजैए हमसभ बाहरवला सिस्टम नहि रखने छियै बाहर रहै छियै लेकिन कते बच्चा के देखबै कनिये टा से बाजत मैथिली मैथिली हिन्दीमे से सब नहि मैथिलीए बाजैये
तो आ जे छै कुम्हर कुआके बड़ाइ केलही आ कुम्हरे के बिसरि गेलही
हँ हँ से तऽ छैहे लेकिन अहाँके की कहै छै अपन भाषा एबाक के चाही ई नहि कि बाहर रहै छियै तऽ बाहरी भाषा
चलु बढ़ियाँ बात छै
अपन भाषा एकदम प्रसिद्ध छियै
प्रसिद्ध नहि छै पूरा वर्ल्ड मे जे छै ने अपन भाषा आब नम्बर वन पर छै हँ एवार्ड भेटल छै से नहि बुझलियै अहाँ
हँ हँ बुझल यऽ बुझल किएक नहि रहत कोनो गाम बाहर रहै छियै आ बच्चा सभ पढ़ै छै अपने रहै छथिन बाहर बाहर रहै छियै ताहि दुआरे नै तऽ बुझबै किये नहि मिथिलाके संस्
किये अहाँके हसबैंड नै मैथिली बाजै ये
हँ मैथिलिए बाजै छथिन हमसभ मैथिलीएमे बात करै छियै एक दोसरासँ
अच्छा मतलब घरमे हिन्दी नहि बाजै छथि
नहि नहि घरो हिंन्दी नहि बाहर बात बाहर जिनका
रहै छथि ओ बाहर
ओ तऽ चौबीस साल पच्चीस सालसँ रहै छथिन बम्बइ मे हम चौदह साल सँ रहै छियै नहि नहि अपने भाषा एकदम प्रतीक छै अपन भाषा एकदम मैथिली
अच्छा तहन तऽ अहाँके तऽ जे छै बढ़ियाँ बात छी अहाँ के घर मे तहन सब मैथिली बाजैये
हँ हमरा घरमे सब मैथिली हमर भैंसुर छथिन एतै रहै छथिन ओहो मैथिलीएमे बात करै छथिन
तऽ अहाँ अहूँ बचपनसँ बाहर रहै छलियै कि जे छै गाँवमे रहै छलियै
नहि नहि हम किछु दिन पटना मे रहै छलहुँं हें पप्पा रहै छलखिन तऽ फेर किछु दिन गाँवमे रहलौं शादी जहिया सँ भेलै नऽ विवाह तहिया सँ हुनका संगे मधुश्रावणी मे आयल छलखिन नऽ अपना सबके तऽ अहाँके ब्राह्मणक मधुश्रावणी सबसँ मशहूर छियै
तऽ कए सालसँ जे छै अहाँ रहै छलियै हँ बम्बइमे
हम चौदह सालसँ रहै छी बम्बइमे
चौदह सालमे अहाँ मैथिली नहि बिसरलियै
नहि किये बिसरबै अपन भाषा कियो आइ तक बिसरलै
हम अहाँके उकसाबै छलौं हें जे मतलब मैथिली जे छै न हर कियो जे छै एतऽ बम्बई दिल्ली गेलाके बाद जे छै मैथिली बिसरि जाइ छै ने
नहि नहि, हमसभ एक दोसरासँ अहाँकेँ बाहर बहिरिया आदमी आब। जेकरा नहि आबै छै मैथिली, तकरासँ तऽ हिन्दीमे बात। केलहुँ तऽ अपन भाषा, अपन जे कल्चर छै, हुनका सभ। अपने भाषा बोले
हँ नहि तऽ तेरो गो मेरगो बात करऽ लागैत छै ने।
हँ हँ, से तऽ छैहे। लेकिन नहि, हमसभ अपने भाषा यूज करै छियै।
चलू बढ़िआँ बात यऽ।
अपन भाषा कतहु भी जाउ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जतय भी जाउ, लेकिन अपन भाषा अपने भाषा होइत छै।
नीक लागल अहाँसँ गप कऽ कऽ।
हँ हँ
चलू अहाँ अपना अहाँ हसबेंडो देबै जे छै, ई एप जे छै डाउनलोड कऽ के।
हँ हँ एखन तऽ काज पर गेल छथिन ओ एयथिन ने। तहन हुनकोमे डाउनलोड कऽ देबनि तऽ ओहो एक दोसासँ जुड़ि जेथिन। एनाहिएमे एहिसँ अहाँकेँ एक दूसरासँ सम्पर्क होइ छै ने।
हँ
एक दूसरा सम सम्पर्क होइ छै से जान पहचान होइ छै, पता चलै छै जे किनका भी। हँ, एखन तक अपन भाषा आबै छनि कि नहि। हँ हँ, हम झा छियै, ब्राह्मण।
अच्छा तऽ इहे ने तऽ जे छै ब्राह्मण ग्रुप एगो ज्वाइंट। आओर जे छै, औरो भी ब्राह्मण होय या नहि हो, लेकिन छियै मिथिले के ने। हँ ज्वाइंट आबै के छै, ओना तऽ हमहूँ ब्राह्मणे छी।
अच्छा अच्छा
ह ज्वाइंट हेबाक चाही लोकके।
हँ
तहन ने जे छै, अपन बिहारके जे छै कनि नाम हैत। जहिना नाम, जहिना जहिना जे। से सभ चीजमे नाम ऊपर होइ छै, तहिना जे छै आब। देखिऔ भैरव सू सूर्यवंशीकेँ देखिऔ।
हँ, ते ने तरक्की कर रहल य अपन बिहारके बच्चा। बच्चा तरक्की कऽ रहल यऽ, बढ़िआँ बात। हँ हँ, सिखबै तऽ छियै तहन ताहि कहलक धियापुता के तऽ कनी मनी। बुझ छियै मोबाइल टी वी कनि देख ले छीय।
नहि तऽ जे छै कनि जे छै। कोशिश करियौ ओहिमे जे छै, ओकरा हेल्प करैके। ओकरा जे छै मोबाइल सँ दूर कऽ के जे छै। खेलकूदमे दौड़ै यौ नहि किछु तऽ। खेले-कूदमे दौड़ा तऽ दौड़ा बढ़ियाँ जकाँ।
हँ से तऽ छैहे, अहाँके संस्कार अपन अयबाक चाही बच्चा सभके जेहन जे रहै छै से। अपन सिखबै तऽ छियै, तह बच्चो सभ सिखैया तहन देखियौ आ। हम तऽ पढ़ाई करब, बड़ बढ़ियाँ पढ़ाई करैया। तहन आगू निकलब दसमी। तकर बादे ने एखन तऽ किछु नहि, एखन तऽ आठमीमे य।
सही बात छै
आगे जखन पढ़ाई करत तकर बादे ने, एखन तऽ किछु नहि कहल जाय।
हँ बारहवीं कऽ दियौ, ओकर बाद जे करब से करब।
हँ आगू देखियौ की करैया
ठीक छै, बढ़ियाँ लागल आहाँ सँ गप कऽ। फेर दोबारा कन्टैक्ट हए एहि नम्बर मे आहाँ केँ। कन्टैक्ट भऽ गेल तऽ एतय करब।
हँ हँ जरूर करब ज
ठीक छै राखे छी कियाकि हम भोरे ड्यूटी गेल रहौ